हेलो
नमस्कार की हाल अछि
हम ठीक छी अहाँ सुनाउ अहाँ की हालचाल
हम ओ ठीक छी काल्हि हमरा विद्यालयमे भारतमे बिहारके स्थिति पर प्रस्तुति देबाक अछि सोचलहुँ अह से एहि विषय पर चर्चा करी
बहुत नीक विषय छी बिहार भारत के एकता महत्व पूर्ण राज्य अछि छै इतिहास संस्कृर शिक्षा आ कृषि सब क्षेत्र मे बिहार के विशेष स्थान रहल अछि
हँ पहिने तऽ अहाँ इही बताउ जे भारतमे बिहार कतय अवस्थित अछि
हेलो हेलो
बिहार भारत पूर्वी भाग अवस्थित अछि एकर उत्तर मे नेपाल दक्षिण मे झारखण्ड पूरब मे पश्चिम बंगाल आ पश्चिम उत्तर प्रदेश अछि
बिलकुल बिहारक राजधानी पटना अछि जे गंगा नदी क किनार पर बसल अछि
अह सही कहलहु बिहार के क्षेत्रफल लगभग चौरानबे हजार वर्ग किलोमीटर अछि जनसंख्या दिस जीसँ ई भारतके प्रमुख राज्य सबमे से एक अछि
हँ बिहारक भौगोलिक स्थिति सेहो बहुत रोचक अछि अधिकांश भाग समतल मैदान अछि
आ गंगा नदी बिहार के बीच सऽ बेहद अछि आ राज्य के उत्तर आ दक्षिण भागमे बँटैत अछि
ह्म उत्तर बिहारमे कोशी बागमती गंडक कमला महानन्दा जेका नदी सब बहैत अछि
हँ दक्षिण बिहारमे सोन पुनपुन आ फालगू फाल्गु नदी प्रमुख छथिन
एहि नदी सबक कारणे बिहारक माटी बहुत उपजाउ अछि
हँ मुदा उत्तर बिहारमे प्रत्येक वर्ष बाढ़ि के समस्या सेहो देखत जाइ अछि
सही अब जलवायुक चर्चा करी
हँ बिहारमे मुख्य रूपसँ उष्ण कटिबन्धीय मानसूनी जलवायु अछि गर्मी वर्षा आ जार तीन प्रमुख ऋतु होइत अछि
वर्षाक अधिकांश भाग जूनसँ सितम्बर धरि होइत अछि
हँ खे खेती लए ई वर्षा बहुत आवश्यक अछि
ह्म आब मुख्य फसल सब पर चर्चा करी
मुख्य प फसल तऽ बिहारके मुख्य रूपसँ तऽ कृषि प्रधान राज्य अछि धान गेहूँ मक्का दलहन तेलहन ऊख आ आलू प्रमुख फसल छथि
हँ धानक खेती खास करी मानस उनक समय मे होइत अछि
गहूँ रवि फसल आदि जकर बुआइ जाड़मे आकटितनी वसन्त ऋतुमे होइत अछि
बिहार मक्का उत्पादन मे सेहो देशक प्रमुख राज्य सभमे गिनल जाइत अछि
ह ई बिलकुल सही कहलियै विशेष रूपसँ उत्तर बिहारमे मक्काक खेती बहुत त होइत अछि
ह्म दलहनमे चना मसूर अरहर आ मुंग महत्वपूर्ण छथिन
दलहनमे सरसो प्रमुख छथिन
हूँ ऊखक खेती पश्चिम चम्पारण गोपालगंज समस्तीपुर आदि जिलामे अधिक होइत छी
ह ई बात ते छै बिहार सब्जी उत्पादन न सेहो आग अछी आलू बैगन फूल गोभी टमाटर भिणडी आदि खूब उपजा आर के गुफा छई
ह फलमे बात करे छी तू आम ली लिची केला आ मखान बिहारक विशेष पहचान छथिन
हँ विशेष रूपसँ मुजफ्फरपुर के लीची दुनिया भर मे प्रसिद्ध अछि
हँ अहाँके सही कहत छी आ दरभंगा आ मधुबनी क्षेत्र मखान उत्पादन लेल प्रसिद्ध अछि
हँ आ भागलपुरके चरदालु आम सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि
हँ बिहार मे लगभग अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर छथि
हँ ई बात तऽ अहाँ बिलकुल सही कहलियै इहे कारण कृषि विकास बिहार कऽ आर्थिक विकास लेल अत्यन्त आवश्यक अछि
हूँ आधुनिक खेती सिचाई उत्तम बीज आ वैज्ञानिक तकनीक अपना ओल जाय तऽ किसानक आमदनी बढ़ि सकैत अछि
हँ सरकार सेहो कृषि यंत्र बीज आ सिचाय योजना मे सहयोग दैत अछि
हूँ बिहारमे डेरी मत्स्य पालन आ बागवानी सेहो तेजी से बढ़ि रहल छी
हँ इएहसँ सभसँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होइत अछि
हूँ कुल मिला कऽ कहि सकैत छी जे भारत मे बिहारक महत्वपूर्ण स्थान अछि
हँ बिलकुल सही कहलियै उपजाउ माटी समृद्ध इतिहास मेहनती लोग आ कृषि बिहार कऽ शक्ति छथि
हुँ हमरा विश्वास अछि जे शिक्षा उद्योग आ आधुनिक कृषक विकास बिहार आरो आगे बढ़त
हँ हमहुँ इएह आशा सँ सहमत छी बिहार कऽ उज्ज्वल भविष्य लेल सबके मिलीके प्रयास करबाक चाही
हुँ बहुत नीक चर्चा भेल ई सब पे
हँ धन्यवाद फेरो कोनो चर्चा विषय पर गप्प करब
हँ हँ बिलकुल फेर कोइ कुछु होइ तऽ फिर हम चर्चा करब
तऽ
ओ और सभ बतैय छी
और सब तऽ ठीक छै हमरा तऽ लगै छै जे बिहारके चर्चा इतिहास आ कृषि धरि सीमित नहि रहबक चाही एकर प्रकृतिक सम्पदा आ भौतिक विविध ताक विषयमे सेहो जनबाक आवश्यकता अछि
हँ हँ बिलकुल
सही कहलहुँ बहुत लोक सोचैत छथिन जे बिहार केवल समतल मैदान अछि मुदा राज्यक दक्षिणी भाग मे पठारी क्षेत्र सेहो अछि
हँ विशेष रूप से कैमूर, रोहतास, नवादा, गया आ जमुई जिला म पठारी भू - भाग देखल जाय छथि
हूँ उत्तर बिहार मुख्य रूप से गंगा के मैदान अछि एहि कारण ओतुका माटी बहुत उपजाउ अछि आ खेती लेल उपयुक्त अछि
हेलो
हुँ हेलो
कि कहैत रही उत्तर बिहार मुख्य रूप से गंगाक मैदान अछि एहि कारणे ओतुका माटी बहुत उपजाउ अछि आ खेत लेल उपयुक्त अछि
बिहारके कुल क्षेत्र पर भले बहुत पैघ नहि अछि मुद्दा कृषि उत्पादन मे एकर योगदान महत्वपूर्ण अछि
बिलकुल बिहारमे तीन प्रकारक फसल चक्र प्रमुख रूप से देखल जायत छी खरीफ रबी आ जायद
हँ खरीफ फसल मऽ धान मक्का आ अरहर प्रमुख छथि
हुँ रबी फसल म गेहूँ चना मसूर मटर आ सरस्यू खेती होइत अछि
हँ ज्यादा मनसून म मूंग आ तारबूज खरबूजा आ ककड़ी आ किछु सब्जी कऽ खेती होइत छै
हुँ सिचाई कऽ सुविधा बढ़ला सँ जायद खेती सेहो विस्तार भेल रहल अछि
हँ बिहार नहर क्यूब बेल पोखरिया आ नदी कऽ पानी से सिंचाई कयल जाय अछि
हँ मुद्दा कतेको इलका मे एखनो सिंचाईक पर्याप्त व्यवस्था नहि अछि एहि पर आरो काज होयबाक आवश्यकता अछि
हँ अहाँक विचार मऽ बिहारके किसानसभ कऽ मुख्य चुनौती की अछि
अ हमरा विचारसँ बढ़ी सुखार छोटजूट उचित बाजारक कमी आ भंडारणक समस्या मुख्य चुनौती अछि
हुँ सही बात छै यदि किसान के उचित मूल्य समय पर भेटत हुनकर आर्थिक स्थिति बहुत सु सुधारी सकै अछि
हूँ कृषि उत्पादक संगठन कोल्ड स्टोरेज आ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़लासँ सेहो बहुत लाभ भेटत
बिहार मे जैविक खेती के सम्भावना सेहो बहुत अछि
हँ विशेप विशेष रूप से सब्जी फल आ मखानक जैविक उत्पादन विदेश धरि निर्यात कयल जाइत सकैत अछि
हँ पर्यटक दृष्टि सँ सेहो बिहार महत्वपूर्ण अछि एते धार्मिक आ ऐतिहासिक स्थल बहुत छथि
बिल्कुल यदि पर्यटन आ कृषि दुनूक विकास एक संग होय तऽ रोजगारक अवसर सेहो बढ़त
हँ बिहारके लोक मेहनती छथि देशक विभिन्न राज्य सभ म बिहार के लोग अपन परिश्रम सँ पहचान बना रहल छथि
ई गर्वक विषय अछि यदि राज्य मे उद्योग शिक्षा आ कृषि पर समान ध्यान देल जाय तऽ पलायन सेहो कम स सकैत अछि
हमर मानवा चिज जे बिहार के भौ भौलिक भौगोलिक स्थिति एक त अवसर अछि नेपाल अर् पूर्वी भारत म अवस्थित व्यापार लेल लाभदायक भए सकै अछि
हँ सड़क रेल आ जलमार्गक विकास से व्यापार आरो तेज भए सकैत अछि
हं हं हँ‌ अं कुल मिलाय कऽ बिहार के भविष्य उज्ज्वल भए सकै अछि यदि प्राकृतिक संसाधन कृषि आ मानव संसाधन इ उपयोग एक एक कलैत जाइ
अहाँ बिल्कुल सही कहल‌ऊं बिहारक विकास केवल सरकारक जिम्मेदारी नहिं बल्कि नागरिक सभक सहयोग सेहो आवश्यकता अछि
हँ आइ चर्चा स बहुत कुछ सिखायल भेटल
हँ हँ बिल्कुल चल ठीक अछि धन्यवाद अ अगला बेर बिहारक उद्योग शिक्षा पर्यटन पर विस्तार स चर्चा करब नमस्कार
ठीक ठीक छै
ठीक छै